हँ की हाल समाचार
ठीक अछि हाल समाचार अपन कहियौ
हमरो ठीके छै तहन की करै छलहुँ
नहि कुछ करै छलहुँ बैठल छी अखने गेलथि ई
अच्छा ड्यूटी
हँ अखने गेलेखीन है
यै यह हमरा की भऽ गेलै हमरा दिसन से काॅले नहि जाइ छै
किया रातो में नहि लोग्य छले फोन करे छलहुं तऽ आ दू बेर केलहुँ तऽ आवाजे नहि आयल
हँ दू बेर त आवाजे नहि गेलै अखन हम कहलियै हम कऽ के देखै छीयै आवाज एत हमरा दिसन‌ से कले नहि गेलै
एना किया भऽ गेलै कहबै ने मधु के
आब कहबै मधु के हमरा पाँचे टा बाकीए छै पच्चीसटा भऐ गेल छै
अच्छा
कह पाँचटा बाँकी छै ने ताहि दुआरे कॉल बन्द कऽ देलकै क जे पहिने काल पूराउ क क्या नहि गेलियै तऽ पाँंच टाऽ बाकी छै
हम जे कॉल करैत छी त ओहो कॉल जोड़ाइया ने
नहि ओ कॉल त खाली मिनट जोड़इत छै आ ओ कॉल नहि जोड़इत छै अहाँ खाली तीसटा कॉल करबै
हँ त सएह ने खाली मिनट जोड़ाइए त मिन मिनट जे छै से अहूँ सम्मित करैत छियै हमँ जे करै छी काॅल तऽ
कॉल करै छीय तऽ अहाँ सबिट करै छी आ हम जे कॉल करबै तऽ हम सबमिट करबै जे कॉल करै छीयै से सबिट करै छै
हँ उएह ने एक दिन हमरा रानी कयने छलै ओम्हरसँ त हम अथी जीरो सेकेंड देखाइ छलैए
तऽ आओर रानी सबिट करतै तखन अहाँके बात नहि भेल होयत लागैया
नै बात तऽ भेलै मतलब ओ केने छलै रानी केने छलै हमरा
हँं त रानी के समिट हेतइ अहाँके ओहिमे किछ ने देखायत तखन
हँ नहि देखायत ने जीरो सेकेंड देखाइत छै ने
हँ त ओहिमे किया देखेते जे कॉल करै छै न तहि मे नहि देखबै छियै त पैसा देखलियै
कहाँ हमरा मे देखाइया अहा मे कतऽ से देखाइया हमरा मे तऽ अबिते ने छै
ह एगो तीनगो चिन्ह नहि छै एगो मेनू लिखल छै ऊपर मे देखबै
हँ मेनू लिखल छै ऊपर में तीन गो डैश जे
हँ तऽ ओय पर अहाँ टच ओहि पर अहाँ टच मारबै बुझलियै च मारबै ने त अहाँक हम स्क्रीनसट भेजबटास्क बोर्ड देखा देत कत तऽ बुझलिय आय
हँ
ओमे टच करबै त बाद टाक्स बोर्ड आयत टाक्स बोर्ड में देखबै ने त फेर ओहो टास्क बोर्ड पर टच मारबै त फेर ओहो पया से अहाँके स्वमित स करैवला त ओहिपर अह टच मारबै तखन देखा दे जे क्या आदमी से बात केने छियै क्या मिनट बात केने छियै बुझलियै
हाँ तऽ फेर ओ तऽ पैसा देखाई छै जे हाँ एते पैसा है कि कते मिनट बाद भेल से देखाई छै
नहि पैसो देखाइत छै जे एते मिनट हय बात अहाँ के एते मिनट बात भेलै ता में ऑडियो के मिनट सुनाय देलकनि हे सेहो देखा देत आर अहाँ के एते पैसा भेल हेत एक आदमी पर गप्प केलियै तऽ एते पैसा भेल दू आदमी पर गप्प केलियै त पैसा भैल से त
सेहो देखा दै छै
लेकिन त एखन त पैसा नहि देखबै छियै नेटवर्क के शो दुआरे नेट कम छै ताहि दुआरे ओना हमरा सबके देखा जाइ छलै त अहाँके देखा जाय
हँ नेट के त हमरा त नहि छै दिक्कत नेट त चले छै हमरा सबके
तने दिसन से दिक्कत लागे छै बुझलियै
ओ उ
तैए दुआरे लेकिन हमर स्क्रीन शॉट अहाँ के मेनू पर देलियै त अहाँ मेनू पर टिपबै नै केलियै तकर बाद जाकऽ स्क्रिनशॉट भेजब बुझलियै हम
हाँ ठीक छै गप क लिए एहिके बाद से हम चेक करै छियै ताहिके बाद हमरा बतायब तब
हाँ तकर बाद अहाँ के बता देबय ने तऽ अहाँ देख लेबै जे
हँ कियाकि आ ई ताॅल जे केलहुँ हेन ई हमरो मतलब पन्द्रह टा कॉल भऽ जायतै लगा के
अच्छा त किया बेकारो गेल एकोटा कल ह काल्हि त हमरो वाला बेकारे चलि गेल
हाँ काल्हि वाला
हू
काल्हि वाला एगो बेकार गेल आ एगो जे छै से प्रिया के जे केने रहियै
अच्छा से बेकार गेल अर्गेन
हँ दूटा दूगो कौल बेकार गेल
अच्छा हमरा सबके तऽ क गो कॉल नहि बेकार चलि गेलै नेट के दुआरे पताए ने चलै छलै
हँ दूगो काल गेल बेकार आब पन्द्रह टा छै आ पन्द्रहटा से बात करबै तब फेर एक सौ अस्सी मिनट तऽ पुरे जेतै
हँ तऽ एक सए अस्सी मिनट कििया नहि पुरि जात आरामसँ पुरि जात फेरम्होसँ कलबैय फेर अहूँ कॉल कर छियै शो तऽ मिलाकद
हँ बस तीस टा कॉल पुरबैके छै तऽ आब बात होय आ नहि होय तीसटा कॉल तऽ उठ जेबे करतै
हँ तऽ अहाँके बात नहि हैत ओते पााय नहि देत बात हत तऽ पााय देत छटा बात छिय
हँ से तऽ छै एना काल्हि हम देखने रहियै एहिमे उ दसे दसे मिनट के हम जोड़ने रहिये तऽ नब्बे मिनट भेल रहे
अच्छा तऽ दस मिनट के जहाँ जोड़े छिय तऽ ओहिमे कए मिनट ओ काटियो लै छै जे अहाँके आवाज नहि सुनाइ दैत जे छै ने सेहो ज कऽ अहाँके काटि लेत
आब देखियौ जे होय ई कॉल बाला खतम होइय एहि के बाद से देखियौ आब ओ काम कैल हैत कि नहि हैत आगे वला
इएह बात छै ने आबे वाला कहाँ ककरो एखन तक देलकै हे काम
ककरो नहि देल‌इकै या
नहि एखन ककरो नहि देलकै लग इ है की कहलक मधु के पूछबो केलै मधु ई वाल काम मे तऽ कह क जे अखन ओ वालला काम कहाँ एले हे
अच्छा नहि एलै हँ
कहाँ एलै आब जे होइ हँ तऽ देबे करतै लेट सेट हँ तू कहलक इहो वाला काम चलैत रहतौ आ एतौ ने तऽ ओहो काम आबि जेतौ तू जुड़बिही तऽ हम कहलक कि जुड़बै तू जुड़ा दीहेन आ लेकिन एखन नहि एलै हे जकरो नहि भेल जे ककरो ने
देखे छियै आब देखियौ पहिले ई पूरा होबऽ दियौ ताहिके बाद औते त तहन त पता चलि जेतै
त हँ सबके पता चले जेतै एलै कि नहि एलै
हँ ओ
आ फेर रानी स नहि बात भेल
रानीसँ काल्हि नहि बात भेलक या नहि फ्री छलै या अथी केने छल पाबनि ताबनि केने छलै
कालिह कथी पाबनि छलै अजा
कल्हि अथी छलै सोमवारी लगे छले हेँ तऽ केने हैत
अच्छा हँ सेहो भऽ सकैया
हँ तऽ काल्हि उतने रहि हम अथी मैसेज तऽ कहलक जे नहि मतलब कोनो जवाब देलक लगैया
ह हम पालकेज तऽ हमरो कहाँ जवाब देने छलै हमरा लागै क पुर गेलै की
पता नहि पुरि गेलै क कहे त छले जे हमरा पच्चीसटा कॉल भऽ गेल हन
तबन तऽ लागि पुर तुर गेल हेतै
हँ आ देखियौ आब अहुके होए वला अछि
नहि तऽ अहाँ हमरा कॉल करब ने नहि करब
हँ रानियोके पूरे गेलै आ देखै छियै हम अपना नानेदसँ बात करबै
अहाँ कें ननैद कें पूर गेलैन
नहि हुनकर तऽ एखन टाक्सो नहि एलै हन
तखन अहाँ केना ननैद सँ बात करिय छिय टॉक्स नहि एलय तं
बात एप जे डाउनलै डाउनलोड करै छै तऽ भऽ जाइ छै ने बात
अच्छा ऐप टा खाली डाउनलोड करू तऽ बात भऽ जाइत छै
हँ एना तऽ ओ सभकिछु कयने छथिन मधु कहलके जे मधु मतलब आबि जेते चौबीस अड़तालीस घंटा मे तास्क आबि जेते
तऽ चौबीस अड़तालीस घंटा नहि पुरलै हँ से
परसू केने छलखिन हेँ साँझ मे लगैया डाउनलोड
तऽ एखन तऽ आब चौबीस घंटा तऽ भऽ जबाक चाही परसूसँ तऽ
आब किया नहि गेलियै आइ नहि आइ हमरा बातो नहि भेल हेन आइ देखैत छियै
अच्छा बात हय तकर बादे पता चलत
हँ पुछबै ओना ओनाहु हुनका कहलखिन जे बात अहाँ कऽ लिय एम्हर एम्हरेसँ अहाँ फोन लगा कऽ बात कऽ लिअ मिनत अहाँके पुरि जायत ओ अगर कर चाहथिन तऽ रखने रहथिन आ तासक आबि जेतै पानि गूगल फॉर्म भरि जेतै तऽ आ नहि करथिन तऽ कोनो बाते नहि
सुहो ब सकै याँ
हँ मधु से हम पूछने रहियै ने तऽ कहलखिन जे कहलियै ओ कहलखिन अहाँ अपना बड़ोसँ कऽ सकैत छी अहाँके बड़ अगर नहि एहिमे रहय चाहतैथ तऽ बात कऽ लिअ अहाँ मिनट पुरा लिअ
आ तइकबा हैट जाउ
हँ ओहिके बाद हटि जाउ रानियो हमरा सैहे कहलक जे हँ हिनकेसँ ज्यादा बात तऽक के पुरेलहुं हन
हँ रानियो अपन बौर के जोड़ देने छै
तऽ सएह कहै छलखिन आब देखियौ की होइ छै
पूरे जात ओना
हँ हमरा हिसाब से त पुरि जेतै आ देखियौ
आ फेरहाँके ननैदोटास मिल जेतनि तऽ फेर अहाँके ननैदो कॉल करतथि ने
हँ ननइदो हमर करते
तहन किया ने पुरि जायत अहाँ पच्चीसटा के बाद ककरो कॉले नहि करब कह उमहरे से कॉ कर
जा जाबे तक पूरत नहि ताबे तक
हँ सए कहबै
अखन पच्चीसटाखन दश टा आरो बाकी दस टा पुरा लिअ तकर बाद कहबै कि हमर कॉल पाँचेटा बाकी तू हे सब कर ओमरस
जी करत जकरा नहि पूरल रहतै स कॉल करत ओएह मिन तऽ अहाँके पुर जायत
हँ
तह नेहल‌उ
आइ नहि नहेलहुँ हेँ
आइत मंगल ची लेट बा मंगाल कोर इ छिस
नहि मंगल तऽ नहि करै छी छय महीना तक करैत छी
अ छओ महिना कटबा रे
ह नहि नहि अठबरे तऽ करे छलहुं हेन लेकिन नहि करे छि दू साल से नहि करै छी
हँ
हँ आइ कनि लेट भऽ गेलै हन
हँ आइ ते साढ़े नओ बाजे वला अछि
हँ कहियो कहियो लेट भऽ जाइ छै
सब दिन एक रङंग थोड़े हइ कहियौ लेट कहियौ सबेरे कहियो जेहन होइ छै तेहन भऽ जाइ छै
कनी सुस्त लगै छै ताहि दुआरे कनि धीरे धीरे काम केलियै हन
अच्छा ओमहर बड्ड गर्मी ऐ से
बड़ गर्मी जी कह बड्ड गर्मी छै छत्तीस डिग्री छै सेल छै
केहन तऽ कहै छियै एते पानि हय छै ने आइयो राति मे पानि भेले आब अखन जे हे
तन तऽ मौसम ठडा हैत
हँ अखन मौसम तऽ बड्ड ठंडा छै परसुए सब पानि होइ छै ने जहिया से तहिये सब
हँ तऽ नीक अछि अहाँसभके हमरा सभके पानि दूए दिन भेल हन तहिआ स भेबै नहि कैल हन
इम्हर तऽ रोपनी दुआरे पानि लागे होइ छै ने तऽ इम्हर तऽ होइ छै पानि लेकिन ओते नहि होइ छै तैयो पानि होइ छै
हँ एहिबेर रोपनी लोक केलक हन अथी दमकल तमकल लगा कऽ नहि केलक हन नहि
नहि तऽ कनी मनी दमकलो लगा केल क कनी मनी पानि होइ छै सेहो मे ई बेर नहर वला पानि एखन तक कहाँ एलै यै
अच्छा नहइर वला पइन नहि एयलै हँ नहि
नहि ई बेर एखन तक नहि ले आब एतै
हँ आब एतै तब भऽ जेतै पूरा रोपनी
रहै छलै ने तखन तऽ लोक सब नहर वला लोक कऽ लेने छलै खेती
हँ कऽ ले छलै हन आब आयत तऽ आब पूरा भऽ जेतै खेती
आ कते लोक अपन पताइयो क खेती केलकै हे कते लोक बरसातो पानिस जेकरा जेहन खेत छलै
हँ हँ
ओहन खेतसँ
अहाँके नास्ता भऽ गेल
नहि हम कहाँ नास्ता केलहुँ हे अखन बनिते यए खाना
अच्छा बनिते यए मंदिर स आइब गेलहुँं
हँ मंदिर से तऽ आबि गेलहुं पूजा कऽ कऽ आब आ खायब एतऽ दस नओ दस बजेके बादे लोक खाइ छै ने कतबो किछु करबै तऽ अहाँके नअ दस बाजिये जाइ छै
हँ ओ तऽ बढ़ि जाइ छै हमरो काम भऽ गेल अछि खाली नहायब आके बाद खायब
हँ तऽ आब तऽमेनऽ दशधा एक घंटा मे भइए जायत
हँ आधा एक घण्टामे भऽ जायत कनि कपड़ा धोअब आ बस नहायब आ तऽ बस फ्री भऽ जायब छै खैव
तकराद फ्री भऽ के तकर बाद फेर करब
हँ करब फेर नहा धो के
हँ ओना खा पी लेब तकर बाद जे अगर नीचा मे रहव तऽ
हँ